हेलो
हेलो
नमस्कार
नमस्कार नमस्कार
सब ठीक छै
सब ठीक छय
अजम मिडिया के भूमिका आ प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करय चाहैत छी ठीक छय
ठीक छय
कनि हम मीडियाके बारेमे बहुत विस्तारसँ पढ़ि रहल छलहुँ हमरा बुझाईल जे ई केवल समाचार देबाक साधन नय अछि बल्कि समाजक सोच विचार आ व्यवहार के गहराई से प्रभावित करैत अइछ कियकि हर दिन लाखो करोड़ो लो तक सूचना पहुँचाबैत अछि आ समाजक दिशा तैय करवामे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबत अछि
मीडिया वास्तवमें समाजक एक एहन शक्तिशाली माध्यम अछि जे केवल खबर नय देताे छी बल्कि लोगो के सोचे के तरीका किराय आ उनकी मानसिकता तक बदइल सकैत अछि आ एहि कारण एकरा लोकतन्त्र चौथा स्तम्भ सेहो कहल जाइत अछि
सच कहू त आजुक समयमे मीडिया बिना जीवन अधूरा लागैत छ्य कियकि समाचार शिक्षा मनोरंजन आ जागरूकता सब किछ मीडिया पर निर्भर बल गेल अछि आ मोबाइल इंटर नेट के कारण ई जानकारी सेकेंड भर में पूरी दुनिया मे पहुँची जायइत अछि
सच कहू तो आजुक समयमें मीडिया बिना जीवन अधूरा लागैत अछि क्यूंकि डिजिटल मीडिया के कारण खबर गति बहुत तेज गेल अछि मुदा एहि तेज गति के साथ साथ मिनिस्ट फॉर्मेशन आ फेक न्यूज के समस्या सेहो बइढ़ गेल अछि जकरा कारण लोकके सही जानकारी चुनब बहुत जरूरी गेल अछि
हमरा लगैत अछि जे मीडिया एजुकेशन आब समयक सभसँ जरूरी जरूरत अछि कियकि जे लोग सही आ गलत खबर मे फर्क नहि बुझत तऽ समाज मे भ्रम फैल सैकाइत त छी
बिल्कुल बिल्कुल सही कहलू आ एकर अलावा सोशल मीडिया एहन प्लेटफॉर्म में बनि गेल अछि जतय हर व्यक्ति अपन विचार राइख सकैत छी मुदा एहि स्वतन्त्रता के साथ जि सेहो जरूरी छय ताकि गलत सूचनाटा या नफरत खेलबा से बचल जा सकै
कहली हम पढ़लियौ जे प्रिंट मीडिया यानि अखबार आ मैगजीन सब एखनी ओ बहुत महत्वपूर्ण अछि कियाकि ई वेरिफाइड स्ट्रक्चर जानकारी दैत अछि अ बहुत लोग एकनियो रोज अखबार पढ़ि कऽ अपन दिन शुरू करैत छथि
मुदा आब धीरे धीरे डिजिटल मीडिया ओकर स्थान रहल छी क्यूकि मोबाइल पर हर खबर इंस्टा पर उपलब्ध
हमरा लगैत अछि जे मीडिया केवल जानकारी नहि दैत अछि बल्कि समाज पर गहरा साइकोलॉजिकल इम्पैट सेहो डालत अछि कियाकि ई लोकक ओपिनियन बनाबैत अछि चुनाव पर असर डालैत अछि या कई बेर समाजक सोच के बदलि सकैत अछि
च चाही एक गलत खबर समाजमे तनाव दर आराम कर सकैत अछि आ कारण इथिकल जर्नलिज्म बहुत जरूरी छै
सच कहूँ इंटरटेनमेंट मीडिया से बहुत बड़ा हिस्सा बनि गेले छै किया की फिल्म सीरियल आ युटुब कन्टेंट लोक के डेली लाइफ के हिस्सा बनि गेल छै आ ई मानसिक तऽ संस्कृति पर सेहो असर डालत अछि
हँ ए मीडिया सेहो बहुत प्रभावशाली अछि क्योंकी कम्पनिया अपन प्रोडक्ट के प्रमोट करबा लेल मीडिया के उपयोग करैत आ एसँ कन्जयूमर बिहेवियर बहुत तेजी से
कल्हि हम देखलियौ जे न्यूज चैनल कन्टिन्यूस रिपोर्टिंग करैत अछि मुदा कतेको बेर टी आर पी बढ़ावा लेल सेसनल न्यूज सेहो दिखाओल जाइत अछि जकरा कारण वास्तविक मुद्दा पीछे छूटि जाइत अछि
कार नहि कर ताकि गलत मे अन्तर स्पष्ट रह सैकल
हमरा लागैत अछि जे मीडिया लोकतंत्र के मजबूत सेहो करैत अछि किया कि सरकार आ जनता बीच एक ब्रिज जेका काम करैत अछि आ लोको के आवाज सरकार देरी पहुँचाबैत अछि